हेलो
की हाल चाल
ठीक छै अपन कहियौ
अपनो ठीक
बेन गेलै खाना पीना
नहि ये एखन कहाँ बनलै या
नै किछु हमरो भऽ रहल अछि हमहुँ खाना चढ़ेने छी
अच्छा खाना बैन रहल छै
हँ बैन रहल छै बौआ हमरा बौआ के छए बजे इसकुल छै ने सुबह के
हँ सबेरे सुतै छै।
हँ फेर जल्दी सुखतै फेर तहन न भो भोर मे उठतै
हू हू भइए जाइ छै
एगो जाइया आठ बजे एगो जाइया छ बजे
छौ बजे वला के कनी बेसी दिक्कत होइ छै।
दिक्कत भऽ जाइ छै हँ
आबै क्य बजे छैऐे से
अबैये एक बजे गाड़ी से अबैये बड़का साढ़े बारह बजे छुट्टी होइया आओर एक बजे ऐबि जाइया एक बजे तक
फेर दुपहरिया के नहि सुतै छै
सुतै छै कनि देर आधा एक घंटा सुतल फेर ट्यूशनो रहै छै ने
हँ ओहो न भऽ गेलै धिया पुता के एते टेंशन भऽ गेल छै ने
ओते देह मे दम नै छै ओते बारी बेग भऽ जाइ छै
आब बनेबै हम कहाँ चढ़ेलियै एकरे सबके पढ़बै छलियै आब हमहुँ बनेबै
हँ हमहूँ तऽ लेटे चढ़बै छीयै आठ बजे तक चढ़ा देलहुँ एकरे दुआरे कनि जल्दी बना देय छियै जे कनी खा क सुंत रहतै नींदो पूरा भेनाइ जरूरिेए रहै छै
हँ आओऔर की तऽ नहि तऽ इसकुल मे नीन्द अबय लगैत छै ने भोर के पैग लोक के उठले नहि होइत छै हमरा सब उठले नहि होइत रहे
हँ हमरो सबके ढोरे से कनी नींद पड़ै छियै आ हैये की करबै उठऽ पड़ै छै हमरा तऽ अपने चाइरे बजे उठऽ पड़ै छै।
से किया
कियकि दिल्लीमे तऽ पानिओ तैनो भर क रखय पड़ैत छै न हँ पानि तानि भरलहु एक घंटा लागि गेल टंकी भर मे फेर जे कनि दवा डुबी खाली रहल ओहो मे भर के राखि लेलहुँ कहियो कहियो दू दिन तक पानो नहि अबैत रहै छै
कने मौसम दि ल्ली के
बड गरमी ऐछ
बड्ड गरमी मधुबनी मे त एखनो बारिश भऽ रहल छै इम्हर नहि भऽ रहल छै दरभंगा मे नहि हो छै मधुबनी मे एखन बारिश भ रहल छै
हमरो एकन हँ तुलसी त दू बेर तीन बेर बात भेल हन दिनमे
अच्छा
हँ दू तीन बेर बात भेल हन
हँ एखन हमरो कहै छलै कर न ताबेतऽ माके फोन आबि गेलै
हँ हुनको तऽ पूरे भइयए पूरा होइए वाला छै हुनका तुलसी के
पता नहि हम सुनैत छियै तीसटा कॉल होइत छै वर्षा कहलकै एकसँ अस्सीए मिनट होइत छै आब की होइ छै केना
एक से आ अस्सी मिनट होइ छै लेकिन अहाँके अपना मतलब मोबाइलसँ तिसटा कॉल करऽ पड़त
सएह ने वर्षा कलके ओहिसँ नहि मतलब छै एक सए अस्सी मिनट अगर पुरि जाइ छै तऽ नै तीसटा करयके काज
नहि हमरा तऽ सएह कहलक मधुओ स आइयो बात भेल हन तऽ ओहो कहलैथ तीसटा मतलब कम से कम कर पड़थ फोन अपना मोबाइलसँ
ताहिके बाद दोसर हँ एखन हमर तैइसम कॉल छै एखन तेइस टा बाँक पच्चीसटा पच्चीसम के टास्क भेटल छै।
हूंम्म हमरा तऽ अखन नहि ओते पूरा भेल हन आ पता नहि पूरा हैत कि नहि हैत।
नहि नहि भऽ जातै हत कििया नहि शुरू केलियै तऽ लास्ट हेबे करतै नऽ
हँ आब देखै छीे कालो अहूं से बात कर लेबैे तुलसी से क लेबै ओ प्रिया के नम्बर देने छै
ह जतेक जल भऽ जा तते नीक हम तऽ धरे धीे आइ हम भरि दिन हैया एखन अहाँ कऽ रहल छी कहाँके भोर क टाइमे नहि भेटै छै
आई छलै ने आइ रैव छिये कनी बच्चा सब घर पर छै तऽ घर में हल्ला हेबे करै छै आब ओतऽ जे छै से अहाँ के चाइ हँ काजो बड़ भऽ जाय छै एत त ई नहि छै जे चलू तीनटा चारिटा घर छै एगो घर मे बंद भऽ कऽ अहाँ बात कऽ लिय। सेहो भऽ जाइ छै
अखन डाउनलोड केेलियै सतनजी ओ अपन भेयो के लेकिन ओकरा मे पता नहि इम्हर सब होइते नै छेलैये। कहलिये जे गूगल फॉर्म नहि भर बस ओहिना रजिस्टर कऽ ले बात भाड़ा अथ केलकै या डाउनलोड लेकिन होइते नहि छै पता नहि हमर नेटवर्क इशू हैतेय
ह हँ भऽ जाइ छै
ककरो ककरोसँ बात कक लोक पुरा लेतै ने हँ
हँ आ बड़का अहाँके मतलब भायके शादी उदी भेल कि नहि
कहाँ भेलैय ओ तऽ राजस्थानमे रहै
अच्छा राजस्थानमे काम उम करैय ने
हँ काजे करै छै तखन तऽ राजथान एहि ल
मतलब पहिने जकाँ जे छलै ता से ठीक अछि ने
मतलब ओकरा में चेंजिंग ए की कह के मतलब जे नौकरी करे छै बड़ नीक किछु
बुझनाइ कहबै जे बुझैत छै तऽ नहि हमरा नहि लागैए जे कोनो परिवर्तन भेलैए बड़ नीक छै ठीक ठ बाहर देखलकैया तऽ
आओर बात छै जे गाँंवमें गाँव के लोको सब कनि छै जे अबे छै त देख किछु सीखा देलक कनि सननका देलक तऽ ओकर दिमाग ओनाही सकल रहै छै हँ वएह ताहि दुआरे पपापा बेसी गामो नहि अबय दैत छथि
हँ कियकि नहि कलमे गाछीमे रहैत छलैएा तऽ कोइ किछु कहि देलक तऽ त कहै ने छलियै लड़ाई झगड़ा भऽ जाय छलै
हँ उएह वला हाल छै एखनो केओ किछु कहि दैत छै तऽ अपन सनक गेल
ताहि दुआरे अपन राजस्थानमे
हमरा सभके तऽ बड्ड गर्मी भऽ गेल अछि एखन बापरे छत्तीस सैंतीस डिग्री अखन सेल्सियस अछि
लिन इम्हर के बिहार के मौसम तऽ ठीक छै अखन मुम्बई मे ओतेक बारिश भेलै उम्हरो खूब गर्मी छै
हँ मुम्बइमे तऽ कहै छै जे बन्द कऽ देने छलियै हेन सबकिछो आ तहन देखियौ जे ई हाल छै
आ तखनाल्खना एकटा रौशन भाईी छलहु ओ कहलक जे ततेक गर्मी छै पिने होइ छलै नीक छलै लेकिन पानि से पड़ा डूबि गेल छलैा किछो नीक नहि छै
गाँवो एखन ठीक अछि ने
हँ एखन गाँवे ठीक हमर माँ पापा एखनि दिल्लीसँ एलखिन आ कहै छथिन गाँवे ठीक छै दिल्लीमे बड गर्मी छै
बहुत गर्मी बहुत हालत खराब अछि हममे की कहू बाहर जाइ छी तऽ घर में रहे छी भरि दिन नाटिये पहिर के बाहर आब निकललहुँ त सूट पहिर छी तऽ सूट में गर्मी लगैया
बड गर्मी लगै वएह हाल अए भरि दिन नटी हमहु पहिने रहै छीआइ ट्यूशन मास्टर आयल छलिय
ज्यादातर अखन गर्मी मे
स साड़ियो तऽ गर्मी लग तऽ साया पहिरू ब्लाउज पहिरु लेकिन पेट अपन उघार रहै छैऽ तऽ कनि लोक आँचर हटा कऽ अपन रहल ठीक
हँ एलहु ने स्कूल से तऽ बहुत एकदम मोन बेचैन भए गेल काहेकि बड़का छोटका बउआ के हमरा आन ले जायब पढ़ैत छै आ बड़का बौआ कनि दूर मे पढ़ैत छथि
आ
ओकरा आनि कऽ जे एलहुँ तऽ मोन एकदम पागल जकाँ भऽ गेल अचरा तचरा हटा कऽ कूलर चलाके कूलर लग बैठलहुं आधा घं्टा
भऽ जाइ छै मन परशन भऽ जाइ छै हमरा ताहिआरे ठंडीए बेस नीक लागे छै कनि ठंडे ने लग छै कड़ापड़ा सुखइ के कनि कछ भऽ जाए मन ए बेचे न नहि ने होइ छै कम से कम शं से सुते छै ने तऽ लाट कटि गेल ओहिमे बेचे न लाइट नहि रहल ताहिमे बेस बड़ा समस्या छै
हँ ठंडी में लाइट नहियो रह तैयो अह
नहि फरके नहि पर दू दिन लाइट लके तऽ आब पइन- तैंन लइटसँ हे लगलै तऽनी दिक्कत भ जाइ छै ने तऽ लाइट पंखा लग ओते नहि होइ छै ठंडी मे
हँ की करते आदमी के कहुना जीवन बितबै के छै
उएह ने काटि रहल छै दिन
हँ काटि रहल छै जेना तेना दिन
बेसी बारिश होइ छै ओहो नहि नीक लगैत छै ्यूटी के ्यूटी बला दिक्कत हो जाइ छै इसकुल बच्चा सबके दिक्कत हो जाइ छै
आ बारिश नहि होइ छै ओहो में दिक्कत छै अहाँके
किछोमे शान्ति नहि छै से बात छै
हँ किछो मे शान्ति नहि छै ओएह तुलसी कहे छलथिथ हेन जे मतलब वहाँ के मतलब ्यवहार वाली के बेटी छले त बियाह सब कऽ लेलक हन अही सब के जातिसँ हमरा नहि बुझल यऽ
श्यामा मंदिर के फोटो देखने रे नीक छै बड़ तऽ नीक छै
हँ श्यामा मंन्दिर तऽ दरभंगे मे अछि ने अहीं सबके अथी मे अछि ने
क दूर छै हमर घर से देखने रहय दने स्टेटस इंस्टाग्राम पर लगेने रहे
ह हमरासभमे नहि कयने छियै फॉलो तऽ हमरासभमे नहि आबैत छै अहाँके अबैत रहैए
एखन नया एकाउंट सब बनेबे केलकै बियिया तिया केलकै तखन गे खुशी शिवम के कित्सक छियै हँ
ओ
देखनेरी बड़ सुन्दर छी हँ जाइत से अललग करते तऽ माय बाप तऽ नहि करा देते तहन तऽ भागे के पड़त
हँ हमरा बहुत पहिलेे कहने छलए ओ पूजा जे अछि से कहने छले जे मतलब ओकरे से मतलब करते शादी तऽ हमर पापा कहल े जे अखन रह करा देबौ आ हमर चाचा सब नहि मानि रहल छै
कहलकै मुखिया सबसँ पूछलकै ठिया सबसे पुछलकै जकरा ओतेक ध्यान रहतै मुखिया सभके केओ केओ भी ककरो अहाँ बजबै तऽ ई थोड़े ने कहत जे अहाँ अन्य जातिमे कऽ लिअ अहाँसभ पैघे जाइत छियै ताहिके मतलब ओहिस नहि ने मतलब छै
हँ
एखन बरसेके एकटा ओतऽ के छै कतय स्कूल हाई स्कूल राजन प्रियदर्शी रहे ओ ई सब्जी बेचे वला कोन जाात होइ छै कुरीबा शायद ओ जाइत छै आ वर्षा ओकरासँ करतै तऽ माय बाप कहियो करा देतै
नहि नहि कहियो नहि करा देते अच्छा हँ पढ़ै छलैए हमरे तऽ
राज राजन प्रियदर्श प पतरका छौड़ा हँ एतऽ मशीर छलैया कि छलैए मुदा ओकरासँ करतै तऽ कहियो माय बाप करा देतै
नहि आ देखियौ करबाको नहि चाही माय बापके एकटा बेटी छै सभ शौक मनोरथ पूर हेतै
सी के तैयारी करैत छै पढ़ाइ करैत छै जे हम करबौ तऽ ओकरेसँ लोक बुझतै जे पढ़ि रहल छै लेकिन ओकर टारगेट छै जे हम ओकरासँ ब्याह करब माय बाप जीवनोमे प्रश्ने नहि उठै छै कतय से अहाँके करा दे
नहि ई तऽ गलत छै
पूरा टोलमे ओकरासँ छोट छोटके बियाह भ हो गेलै ओ छैही वर्षासँ हमहुूँ छोट छियै हमर बहिनोके बियाह भ गेलै आ ओकर ल तऽ यार
अहाँके बहिनक के बियाह भए गेल एगो बच्चो भए गेल
ओ नहि करऽ लए तैयार छै वर्षा कहै छैहम करब त ओकरे स
हँ नहि जे हमरो फेसबुक पर एक दिन बात भेल रहए तऽ कहलक नहि नहि करब आर मतलब अखन देखे छियै ड्रेसो सब जे डालैत रहै छै
हू हू
पैरे कऽ मतलब पहिले कहाँ एना पने?
नहि, पहिले किछु नहि। पहिले तऽ ओकर दाइ हमरा सभके दूसै छलै, टी शर्ट पहिरैत छलियै तऽ। आब तऽ अपन पोथी की नहि पढ़ैत छै? कहलियै, गेल रहियै तऽ आब तऽ काकी अपन वर्षा की सब नहि पहिरैया तऽ? हँ की। कहब, ओ तऽ ककरो सुनबे नहि करै छै।
हा
उए होइ छै। अपन लोक दोसरके अहिना दोष दैत छै ने, जहन अपन धिया पुता करै छै तखन ने बुझाइत छै ओकरा के की दोष देब। तऽ आब सभ देहने भोगे।
सभ तऽ हे भऽ हमरे अनिल चाचा देखे नहि छलियै, पूनम मियाके पप्पा सभके दूसै। छलै दुनू प्राणी। अपन बेटी सभके देखियौ, लोक एगो कुमारिमे कऽ लै छै ने तऽ ओ एतेक नहि, आदमीके फरक पड़ै छै।
कटैत छै, सही बात छै। इएह बात हमसभके कहैत छी, बिआह भेलाके बाद फेर ओहिसँ पहिले जे करऽके छै, कॉल
हँ, अहाँके मतलब तीन घर ने?
कतेक गाम भेल ओकर? कतेक? नऽ, बला सुनने हेतै एकर तऽ जे सुनलकै से सुनलकै।
सुनलखिन।
वएह ठाम ओ जे रहै, अनुपमके बहिन पूनम जे रहै। केलकै एकटा बियाह, दोसर बियाह केलकै आ मरि गेल। बहुत एहन एहन बात होइ, सोन।